हुँ की हाल चाल छै अहाँके
सब ठीक छै अपन कहू सब की की कर रहल छियै अभी
बस हमरा आर भी सब ठीक छै ऐसने बैठल छियै
हँ मम्मी तोड़ धीरे बोलियए न हम काम कर रहेै नाम हँ बोलो सखी
हँ आहाँर घरमें तनीसोर छै लगत छै कि अहाँ के सास चावल छै ने
हँ सब परिवार छै अभी गर्मी छुट्टी में सब कोई आवल छै ने एसे एतना होर शोर होइ छै
हँ ने परिवार सब आबे के बाद तऽ तनि हो जाइ छै
हू
बड़ा दुलार आओर बथी कार तबियत कैसन छै
सब नीक छै तबियत भी हुनकर ठीक छै अभी
हँ नहि ओनक तनि अ उपरेशन उपरेशन के बात होवल रहल छै ने हमरा आर के जानकारी होवल छै कि हँ त अभी ठीक छै ने
हँ हँ हो गेल ओकर तन हो गेल छै
भऽ गेलल ने अरे मत कहू सखी तऽ न न चिकित्सा के क्षेत्र मे लूट धुम मचावल छै कि एकदम आदमी के तऽ त्राहि त्राहि मन हो जाइ छै अभी हाल फिलहाल के
फीस ब बहुत महंगा
ओहो देवे के बाद अगर अहा के परिवार ठीक से वापिस घर आ जाय तऽ अहाँके संन्तुष्टि
हँ हँ
आओर अभी हाल फिलहाल एगो ऐसन कांड होल छै जेकरा मे मने एगो गोल ब्लाडर के ऑपरेशन के पेशेंट गेल रहे बड़ हॉस्पिटल मे तनी बड़ हास हॉस्पिटल मे गेल रहे आ चल बूल के ठीके से गेल रहे आ कोन ऑपरेशन कयल कयलक ई डॉक्टर कि एकदम ओ आर के न नस कोनो काट देलकै आ ओकर बाद तऽ सखी खूब खून जाइ मने बहेलक लगले आ ओकरा बाद तनी ओकरा खून के कमी भऽ गई आब ओकर बाद फिर एक हँ आ बताउ स खी मने ई आरक्षण के चक्कर मे राजनीति तीके चकरमे जे आंए पढ़े लिखे वाला बच्चा सब के जे बढ़िया वि ज्ञानी बच्चा सब के लाइन मे खड़ा रख करके आ कह देवे छै कि अ अथी सीट फूल भऽ गइल आर ई आरक्षण के चक घरमें कम पढ़ल लिखल भोर दूंगुड़ के सब के जे भर देबय छै जेकरा कुछो अकल आर ज्ञान ना छै आ बताउ सखी तनी लेब्रोस्कोपी के ऑपरेशन मे नस कैसे कटाइ
हँ हँ जेकरा नहि भी आबे छै ओकरो आजकल घुसा देबे छै ऑपरेशन थथिएटर मे
हॉस्पिटल जाइ कि मतलब एक हा मे अहा के पैसा छै अहा के जान छै दूसर हाथमे ए जान छै
हँ सही बात
की करै अजान के प्राण के लालचमे जहिय तक सांस छै तहिया तक तक आश छै
हू हू
जेबे करतै की करते ओकरा बाद भी डॉक्टर अ गेल क दिनमे नओ बोतल खूचल हादिल कर
हुँ
पेसेंटेड जे दिना ऑपरेशन भेल आ सहे दिना नओ बोतल अ भी ठंडा खून चढ़ा देलक छै फरवरी मे आ दू बोतल प्लाज्ममा भी चढ़ा देलक छै आ ओकरा आर बात तऽ ओकर हालत सिरियस भ गेल ह विहाने भेला न बजे त बस ते खतम भऽ गय हमरा अर जान परिचय के रहल छै हमरा आर बेटी के जे डानंस क्लास अ छै ने ओकरा रेस्टूडेंट के माय रहल छै सचिवालय मे वो कर्जजो मे रहल से
ह ह
रहल ह ओकर हर दुल्हार के भी कोरोना जैसन बीमारी खा गेल दू हजार एकैस मे आराब कर माय विचारी के चल गेल ऐसन भऽ गेल न ओकर साथ क एकदम बड़ा मन दुखी भऽ गेल हमरा आर भी आजकल के ककरा आर पे भरोसा
ह आजकल केकरो पे भरोसा करै लायक नहि छै सखी
तऽ अ सखी अहाँके कार्या के काज भेटाएल छै
हँ हँ करेके काम आयल छै अपने नहि आयल छै कार्य
आ ना ना हमरा आर के भी बेटा आयल छै हमरा आरके भी मिलल छै एगो काज ओकरा आरमे जानै छ आ मिथिला आरमे गप करैके काज छै
हँ
आ खूब बढ़िया काज सखी अहाँ अ भी तऽ हम हम आर हमरा आर के आ अहाँके बातचीत होवइ छै ने
हँ हँ
लगे दस मिनट बात करेग के पड़े छै केकर आ केकरो केकरो सगे हम घर बदले मे जानै छी ये हमरा मने जे बात करै छै ओकरो आमदनी होवे छै जेकरास से बात हँ जेकरास से बात करे करबै ओ
ओकरो राशि मिलता है य जेकर जेकरास से जो करै छै
ओकरो पहा मिलतै ई तऽ बहुत नीक काज छै कारिया भाय ज्ञान के साथ
हँ तनि महिला लोग के सहायता हो जाइ छै साग सब्जी मे बाल बू बुदरूके खर्चा उर्चा मे हो जाइ छै तनी मदद
बहुत मदद मिल जाइ छै भाय बहुत सहयोग हो जाइ छै मने एकदम लगैय छै क हँ तनी हमे ह पूछु ही मने एकदम अ जे एकक पहा खातिर मालिक से आश्रित रहै छलियए केना तनी अ दस टका दियौ मालिक चाहे अ पचास टाका दियौ तनि बाबुआ आर के तनि फुचका खिलाबे के लेके जाइके छियै से उ सब के अब जरूरत न पड़य छै
हँ मालिक से मांगे के पड़य ना छै नहि तऽ मालिक दस रुपया दऽ दस पन्द्रह ज्यादा बाल बुदरू के खाय के होइ छै
तऽ अपना आरके कुछो अ आमदानी हो होबै छै तऽ बस तनी अहाँ चाहे हमरा आर के तनी लेके चलू तनी बजार उजार लेके कुछो खिला देल के बच्चन के
हँ
ई सब सहयोग हो जाइ छै
तब ज गर्मी छुट्टी में कहाँ जा रहल छै छियै ग
हमरा आर के तऽ तनि घूमे फिरे के प्लान हेे हे हमरा आर के मौसीके बेटी आवल छै तै तनी अ मन्दिर उन्दिर जाइके प्लान छै तनी फल उल जाय के प्लान छै एक दूगो फल अ छै आस पास मे तो तनी गर्मी आर मे तनि साँझ साँझ के निकलै छियै तऽ मंदिर उन्दिर घूम लेबे छियै आ दिन आर में निकले छियै तऽ तनी फल उल घुम लेबे
ह ओ कनि सीतामढ़ी भी बच्चा सबके घुमा देबै छियै
हँ सखी ठीक करै छी अहाँके भी तनी एहि गर्मी आ छु्टीमे तो बाल बच्चा के तनि स्थिर मन होवे छै त तनी नीक लगे छै घूमे
हँ आजकल के बच्चा लोग कहाँ जानै छै कि मंदिर की होइ छै पूजा की होइ छै फल प्रसाद की होइ छै
सही बात छै तऽ ई सब अहाँके हमरा आरके कर्तव्य छै ने कि हम हमरा आर के तनि बाल बच्चा
बाल बुतरू के जागरूत करियै कि की होइ छै सब पूजा पाठ
हँ सही बात छै एकदम सही बात छै न सखी एकदम बाल बच्चा के ने ई सब चीज के भी ज्ञान देबेके बहुत जरूरी छै
हँ हँ सही कहै छियै
हाँ अपनी के हाँ ठीक छै सखी तनी हमरा आरके एगो काज प गेल गेल छै त हम तनी काज के निपटा दे के अहाँ सगे गप करब
ठीक छै ठीक छै ठीक छै ठीक